आ हेलो
ह्म
हेलो होर छै
ठीक छैके हाल ठीक छै
के आवाज बड़ी धीरे धीरे आबै छै
हम जतक इसकु बधी कर छी
हेलो
हेलो
बर से निकाल के बात करू
की पस करके
बट लगा के नहि बात करू न आवाज आबे छै
आब आब छै हँ आ छै
बोलो
आबै छै कि नहि
बर्ड्स नहिं लगााके बात करे किे
हँ तऽ बर्डस काँ लागल छै
ओ हमरा लगलक कि अहाँ इयरफोन लगा कऽ बात करै छी ई लगे वट फिरा
आब आवाज आै छै
हँ आर
अच्छा ईसभ भऽ रहल छै
पछौ ने बैठल छी अहाँ बताउ
खाना खेलिया ह
नहि अभी तऽ नहि छोी अहाँके खाना भऽ गेल
हँ
बाहर सवेरे खाना खा ल छियौ
ह साते बजे चल
आओर सब बताउ
बस अच्छा अच्छा
ईसभ हो रहल छै
पुछो ने बैठक छी की करू
तऽ की कहबै चल छै
बिछौने प लेटर छी अहाँ बताउ अहाँ की करैत छी
कछइ जत
की
हमन किछु नहि कर छी
हँ
ह अछ से भरी जानवर चके राज अहाँके पीछा से जानवर सबके आवाज अले है अहाँके पीछा से जानवर सब क आवाजबै है
पालतू जानवर एक जंगली जानवर
आओर
हँ बोलू आओर सब बताउ
आब सब ठीक ह
अहाँ बड़ी धीरे धीरे बाजै छी अहाँके मुँहमे आवाज नहि छै की अहाँ तऽ आइ सवेरे ही खाना खा लै छी तऽ अहाँके तऽ आओरो जोर जोरसँ बाजयके चाही लगे छै कि अहाँ के मुँह मे बकारी भी क अहाँके देहे मे जान नहि छै
हँ जकी आ बाज र
की कहै छी अहाँके आवाज फ्रेश नहि आबै छै
जतनी ही आवाज रह त उतने होै
हँ
हँ बाबू छै बाब छै
ह्म्म
आवाज आबै छै
ब लेकिन धीरे धीरे बाजै छी अहाँ
ओ बस आबि जेयतै ठीकसँ आब आ जाय
बाजू आओर सब बताउ
आवाजे ह
हँ हँ आओर सब बाजू
त की सब चल रहलबै दीन दुनियामे
किछो नहि चलि रहल हइ घरमे सुीतल रह छै
कोनो काम नहिाम नहि
नहि
हँ
नहि किछो बुझै छियै नहि सीखय पै छियै
खाना वाना बना ले लियए
ब हना
अच्छा हह क सब बना दिय
हू
हँ कथी सब बनायकेै खाना ह
भात दाल सब्जी तरुआ कछरी इहे सब शामल है
किछु छुटल नहि रोटी
अहाँके कीसभ खलीहे ह
रोटी तरकारी
अच्छा अहाँके मैच नहि नीक लगै छैक
माँछ
हँ
माछ तऽ बड नीक लगैत छै मछ भात
से तऽ है हमरा नहि नीक लागत
ह बड़ काठ भका जा ह
अहाँ तऽ हमरा हैत के माछ भात खयले छीिय अहाँ केना लागलक अहाँ के
बडड मीठ बड मीट
झूठे बोलैस किो सचोमे नीक लागलक
ह क बेर बजैत छीिय आ झूत बजैत छैसतज
की कहै छी
एके बेे बजै छी आउ झूट बजि छै स्वच बजियै
अहाँ बड़ी मने मने बुदबुदाइ छी अहाँके मुँहसँ लगै छै बोलिए न निकलैत छै हमरा समझेमे नहि आबैत छै कि अहाँ बोलै छी कथिी
अहाँ बहिर छी त हम की कहू
समय बहै छी
हँ देखै छै देखाइ छै से
अहाँके तऽ दस तोड़ास से बात करे में बड़ हमरा बड्ड बड़ आवाज निकलैत छै बकर बकर आ जे हम अहाँके फोन करैत छी तऽ अहाँके बोलिए बन्द हो जाइ छै
हँ इहो बातथ प्रचान
हम तऽ सभ बात ठीके कहैत छी
हँ
आओर सभ बाजू
तऽ अहाँके खाना कीसभ बनबल रह हन
बोलली से हम भसभ बनयली खयली सुतली फेर उठली फेर खयली फेर सुतली हमर तऽ जिन्दगी हे चल खायके सतैके खाायके सुतेके
हँ
अहाँ बताउ अहाके पढ़ाई भ रहल छै
हँ भरर छ
अच्छा अहाँके खानामे की की पसन्द छै
खानामे सभकिछु पसन्द छै
कहू जे नाम तऽ बताउ
ह मुर्गा मसलम मुर्गम मसलम
ई केना बनै छै जरा हमरा बतायब अहाँ
नहि सुन कानमे सुकून बहऽ लागत
ह आओर सब बताउ
हँ
ह की करै छी अहाँ
कछ नहि अल सुलियके
कतेक बार हम अहाँकेँ बोलू हम खाना नहि खायले छी
पहिल
हमरा नहि पता हम नहि खेलै छी
सु खबे
हँ नहि खाबै जे हमरा भूखे नहि लागै छै
ह भूप तऽ चलि गेल फटो
क्य
तत्त चल कर भू
कतहु गेल है अहेँके पास आ गेल है भूखमवर जी हं सवेरे सवेरे रखा ह नहिल
ह इहो बात छै
हँ
आओर कह
ठीक छै अहाँसँ बात करती हमरा ठीके लागलक जाय ान खाय को पढ़ाइ करू अपन बाद में बात करे छी अहााँ ह
अच्छा से अच्छा है
ठीक हइ
कथी ठीक है
रखै छी
हँ ठीक है
ठीक हइ रख दू अहाँ ह